नमस्कार।
और बताई ने अहाँ सब समाचार नीक छै।
इहाँ के समाचार सब नीक छै, अहाँ के बताबै छै ने अहाँ के सब समाचार नीक छिये।
हाँ सब नीक छै।
खाना-उना खा लेलेे छी।
हाँ खा लेले छी, अहाँ के खा लेल छी।
हाँ इहाँ के भी खा लेले छी।
की खेलि या।
इहाँ ते खेनिये अभी मी मुर्गा के मीट खएलै छी, खस्सीके मीट खएलै छी और अंडा खैएले छी, मछली खएलै छी, इहे सब खएलै छी, अहाँ के बताबै छी ने की की खएलै छी।
उँह। हम खएलै छी। चावल, दाल, सब्जी, सलाद आ पापड़, तिलौरी खाय छी।
बड़ा नीक-नीक चीज खाय छीये।
ह्म्म और बताई ने अहाँ के खाना सबसे नीक कोन चीज लागै छै शकाहारी की मंसाहारी।
अहाँ के इहाँ के तो खाना लागै छी मंसाहारिये अच्छा लागै छी, अहाँ के बताबै छी ने कोन सब लागै छी।
हाँ हमरो दुनू नीके लागै छै।
की बोले छी।
दोनो ही खाय छी हम, दोनो ही नीक लागै छै।
हाँ दुनू नीक लागै छी अहाँ के।
हाँ।
अ इ ह इहाँ के तो खाली मंसाहारिये नीक लागै छी, खाय मे बड़ा अच्छा लागै छै।
हाँ। चलि अहाँ के बताई ने
घूमे मे कहीं जाय छी कि नै जाय छी।
हँ जाइत छियै जाइत छियै घूमने चलै छियै अहाँके दिल्ली घूमने।
मोन तऽ नहि करै छै घूमेय जाइ छी इह ईसभ घूमेय जायके अहाँके मोन करै छियै।
हू बन्द करै छै।
काहेक पैसो रहगै के चाहै छियै ने जाय ल छै ।
हँ ठीक कहै छी अहाँके हम हमर ओ दोस्त ल जाइ छियै ने घुमाने हम फी मे जाइ छियै खाली।
हाँ अहाँ के ते दोस्त ले जाय छी घुमाने एही से ना।
ह्म्म।
बड़ा नीक-नीक जगह घुमै छी ना।
हूं। ।
कहाँ कहाँ गेल छै आज तक घूमने ।
हम गए छियै । पटना। खेल छियै । यही आओर मोतिहारी गेल छीियै यहीं सब गेल छीियै ।
अच्छा इसके बाद छियै ने कहै छियै जे एगो दोसर नम्बर देबै छै ओपर करै छियै ह । क की उप -उप कअ। पाँच गो हो जाइ छै त पांच गो में खुल जाय छै ओहि से खुल जाइ छै। आओरो बताबै छियै ने ।
कहै छी कि खाना बनाबै छै अहाँके।
हँ यहाँ के तू खाना बना लेबे छी अहाँके बना लेबे छीिय। ।
हँ बना ले छी ।
की की बना लेबै छियै ।
ह हम बना ले छी चावल दाल सब्जी- सब्जी में हर तरह के सब्जी बना ले छी। छै । तऽ मछली या अंडा सब बना ले छी ।
बड़ा नीक नीक चीज बना लेबे छियै ।
अहाँके बना लै छै ।
हँ अहाँ के तऽ बना लेबे छीियै अंडा बना लेबे छियै आऔर बिरियानी बना लेवे छियै चिकेन बिरियानी मटन बिरियानी बना लेवे छियै आ कथिी बोलै छी मछरी बिरियानी बना ले छीिय मछरी बिरियानी खााय छियै ।
हँ मछली भी नहि अ तऽ न खाय छै मछली चावउल खाय छै। ।
ह नहि खााय छै यह तऽ बड़ा नीक नीक बनै छै अहाँके बताबै छै ने आओरो सब्जी मेस बनाबे आबै छै कथिी आलू बना लेबे छी कोहरा बना लेे छियै कोबी बना लेबे छिय भंटा बना लेबे छियै लोक। क बना लेबे छै ई सब बना लेबे छै अहाँके बना लेबे छियै ।
हँ बढ़ान छै ।
हूं।
आओर बताै छै ने की घुमने- उमने। जाइ छै अहाँके ।
हँ यहाँके तऽ जाइ छी घूमने ऐसे दस पन्द्रह किलोमीटर दूर जाइ छी मोतिहारी जाइ छी वाटर पार्कमे घूमने चलै छी ।
हँ चलै छै ।
आबै छी ने कभी घूमय जाइ छी । ।
हँ चलै छै । आओर बतै छी ने अहाँके पूजा पाठ करै छै। हं। ।
यहाँ के तऽ पूजा पाठ होइ छै, अहाँके यहाँ के कथि ने कहै छी, दू तीन साल ऐसे बाद कराबै छी, एगो पूजा कथि-कथि के पूजा ई पता नाम न छै लेकिन मम्मी-पप्पा कराबै छियै। अहाँके बताबै छी ने, पूजा-पाठ होइ छियै।
हू कराबै छै।
कथी क पूजा अभी भेल होइ छै, कि नहि अभी फेर की होइ छै।
नइऽ। किछु पूजा न भेल छै, वहे मम्मी जान त मम्मी। पूजा करै छियै घर पर।
हँ ई तो बात छ। अहाँ अहाँके कथिी फेमस कोन सा चीज लाग उह के छियै फेमस चीज मतलब सब। सब जादा बिके वा चीज हँ हँ ।
हँ आम लागै छै, बहुते नीक।
आओर वहाँ के सबसे ज्यादा पसंदीदा, जो सब लोगों को लगाई छैय।
लगै छै, आम लगै छै आओर लीची लगै छै।
अरे, इहे आम-लीची वहाँ के सबलोग के पसन्दीदा लागे छियै।
आओर बतै ने अहाँके, मतलब मौसम कैसे छियै अहाँके।
इहै क तऽ मौसम। थोड़ा बारिश वाला होइ छियै, अहाँके बताबै छियै ने।
ह इधर तऽ मौसम अभी नीके छैय, लेकिन दुपहर में काफी गर्मी पड़ै छै, इधर रौदा भी उगै छै बहुत।
आओर, अहाँके आइसक्रीम-उइसक्रीम बचाय आबै छीयै कि नहि आबै छियै।
हुं, आइसक्रीम तऽ हम बहुत खाइ छी।
कोन-कोन सा अच्छा लागै छै अहाँके।
खाय छियै हम आइसक्रीम, चौकोबार खाइ छियै दस रुपे वाला।
आओर
आ ओटोली वाला खाइ छी।
अहाँके कोन-सा। सबसे ज्यादा पसन्द होइ छियै।
चोकोबार, काफी नीक लगै छै हमरा।
य तऽ बात छैय, ओ चॉकलेट अलगे फ्लेवर से बनाबै छियै, अलग तरीके से।
ह ह- हुं आ- जेना अहाँके खाली समय में। क्या कहै छी, कुछ खेल- उल। खेलै छी।
हँ खेलैत छै ने, क्रिकेट खेलैत छै, फुटबॉल खेलै छियै आ हॉकी खेलैत छियै, ईसभ बहुत अच्छा लागैत छै खेलैत छै इ से सभ। अहाँ के बताबे छीयै ने खेल मे कोन सा आइस-पाइस खेले छै। की हम आरो फ्री फायर ऑनलाइन यन। खेलै छियै, ऐसे गाछ-उछ काटे वाला काम हम कर लेबै छै, कभी टाइम मिलै छै तऽ। पथर-ऊथर तोड़ लेबै छियै अहाँके बताबै छै ने।
हँ। हमी खेल में खेले छी। उ गुल्ली-डंटा खेलै छीयै, हॉकी खेलै छियै, कबड्डी खेलैत छियै डोला। पति लुका-छीपी खेलै छै। खाली समयमे
आओर आओर कथि कथि खेलैत छियै?
लूडो, कैरम, फ्री
ई तऽ बहुत बचपन के चीज छै। कि ना?
हुँ।
ह ई तऽ बात छियै, बचपन के बड़ा खेले वाला चीज छै। कैरमबोर्ड लीड होय छै पता कब खेलै छियै, ई क्या कहै छै ने जब मेघ होइ छै ने तब हम खेलै छियै। बड़ा नीक लागै छै ई खेलय।
हँ ठीक कहै छी। हँ आओर बता। जेना आहाँ के खाजा उजा खाइ छियै?
हं यहाँ तऽ अभी खाजा मने खाल न छी। काहे कि ई का कहै छियै ने खाजा कोनो चढ़ै न छै काटे ला। एहिसँ नहि खा पाबै छी।
हँ इधर भी अब इधर भी न खाइ छी।
काहे? नहि खाइ छी।
पढ़ै छै न आचार के?
ना सही बात छै।
आरे ई‌ खाजा उजा काटै छियै। इ कौसन बात छियै?
ह त पहिले ले के खाजा ना खाय छी। कोनो कटबे ना करै छी। तऽ कैसे खाइब?
हं ई तऽ बात छियै। कोनो कटतै छी? तभिए ने खाय छी।
आ अहाँ गैस कैसे रुपये मिलै छी? ब्लैक मे?
ब्रॉयलर मे तऽ बहुत महंगा मिलै छै।
कितना?
दू हजार सँ पच्चीस‌‌ सौ लागै छै यहाँ।
अरे बड़ा महँगा मिलै छै।
इहाँ तऽ मिलै छै कितना गा? पन्द्रह सौ से अठारह सौ ब्लैक मे मिलै छै। आ ऐसे ऐसे मिलै छी एक हजार चालीस रुपए, एक हजार पचास रुपए ऐसे मिलै छै। अहाँ अरके बड़ा महंगा मिलै छै ने।
हू
अहाँके चाउमिन-उऊमिन खाइ छी। की?
हँ खाइ छियै।
अच्छा-उच्छा लागै छी कि ना लागै छी?
हँ काफी नीक लागै छै।
हं नीक लागे के न चाही। काहे कि बड़ा अच्छा लागे छै। ओमे क कहै छैय ने जे मोमोज अच्छा लागै छैय, गोलगप्पा अच्छा लागै छैय, पान ओकरा बाद कथि कहै छैय चाउमीन अच्छा लागै छैय, बड़ा अच्छा लागै छैय।
उं बहुत नीक लागै छैय मोमोज। काफी खाइ छी गोलगप्पा भी खाइ छी हम।
ई तऽ बात छिय।
अहाँ आ बतै छी ने अहाँके पेंटिंग करे के शौक छियै?
हँ यहाँ के तऽ पेंटिंग करे के शौक छै। बड़ा करै छै अहाँ के पूरा मुह के हइ छै ने ओ सब अथी उतार देबे छै अपना कपी पे आबै छै ने कभी।
हँ झुमपेटी ना करबै छी। निमन ना लागै छै।
नहि तऽ मने क हम दे देइ छी जोन-जोना क रहइ छै। चलै छै अहाँ से बात कर के बड़ा नीक लगै छै। कभी आओर बात करै छियै अहाँ से।
चलि आहाँ से भी बात करके काफी नीक लागै छै। अहाँके माता पिता के नमस्कार होइ छैय।
अहाँ की क त नमस्कार करै छी।